हेलो हेलो
हेलो
हेलो
हँ पुनम छिखी
हँ सखी प्रणाम की होवए छै सखी
अभी तो हम न कुछो कर रहल छियै तू बता
हमहुँ तऽ बैठले रहै छियै सखी कुछु काज त नहि छै तऽ सोचले रहे छियै जड़ कार्य के कार्य निपटा लेबे छियै
हं
आज त सखी हमनीे पलन छै बनाव के जरी स्भर बड़ा
हँ तब तऽ ओकरे में तऽ बड़ी मेहनत लगे छैै ने ओ कैसे बने छै हमर एह त हमर मन एको बार न बनाबे छ बाजार से बिके आबे छै ने गली में वही ले के खाय ल रहे छियै
न सखी हमरा के ते बड़ी नीक से आवे दम लगे छै जैसे बाहरे के ही मार्केट एते के खरीदल छै एते अच्छा से आवे छ बनाबे लए हमर तऽ एक बार मौसी के बेटी आवल रहे छै त ओकरा बना क खिलावल रहै छियै तऽ बड़ी बराई करै छै की बाप रे दीदी बड़ी अच्छा लगे छै बड़ी नीक लगै छै से बहुते बराई करके खले रहै छै सखी हम्म हँ तऽ तू पुछले रहे छ ने कि कैसे बनै छै जे तऽ सबसे पहले तो सखी उड़द दाल के पानी में डालके फूले ला छोड़ देबे के चाही ठीक है जब फिर दू चार घंटाके बाद जब फूल जाइ छै तऽ फेर ओकरा के मिक्सी में पीस देबै छै आरो ओकर बाद हइ जे उ मिक्सी में पीस देबे छै जड़ि पतरा करके एकदम दरदारा नजरी पातरे पीस दे देवे छै ज्यादे पानी न डाले छै ओकरा बाद ओकरा एकदम हाथ से बड़ी मथे के चाही ऐसे ओकर बाद थोड़ा देर छोड़ देबे के चाही फिर ओकर में कच्चा मिर्चाई काट के डाल देब चाही जरी सु जीरा डाल देबे के चाही आर जब छाने के रहे तखनी जरीसू नमक डाल देबेके चाही ओर कढ़ी पत्ता जरी काट के डाल देब के चाही जरीसून जादे नहि ओकर बाद है जे फिर तेल यदि गरम होबे तऽ फिर ओकरा गोल गोल करके बीच में छेदा करके छान लेबे छै आ धीमी आ तेज आँच में जड़ी तऽ उ त बन जाइ छै ओकर बाद हे जे सामभर बनाबे के खातिर सखी
हं
घरे मे सभर मसा मसाला बना के रखले रहे छिये तऽ सांभर मसाला बनावे के खातिर चना दाल उरद दाल राहड़ दाल मेथी जीरा गोलकी मिरचाइ ईसब सब ज अ कड़ाही में भूज के ओकरा पीस लेबे छियै ओकरा बाद राहड़ दाल के नोर्मल नमक ओर हल्दी डाल के सीझा लेबे छिय ओकर बाद फिर प्याज टमा थोड़ा सा तेल में मिरचाइ कढ़ी पत्ता प्यज टमाटर अ कद्दू मतलब जतेक तरहके सब्जी डालय के चाही कद्दू गाजर अ बैगन ई सब डाल के भुन्ज के जब जरी जड़ी भुजा जाइ छै तऽ ओकर मे है जे दाल राहड़ दाल जे पकायल रहे छै देलिये उ डाल देवे छियै ओकर बाद जड़ी ओकरा जब तक सब्जिया सब सॉफ्ट हो जाइ छै दबी नरम खोलाबे छियै ओकर बाद ईमली जरी फूले ल देबै छिये लास्ट में इमली मतलब क ओकर में फिर धनिया पत धनिया
डर मिरचाइ पाउडर हल्दी पाउडर सब डाल देवे छियै ओकर बाद है जे उतारे घड़ी वही इमली के पानि जड़ी डाल देबै छीयै ओ जे मसाला बनावले रहे छियै ओहो जरी डाल देबै छिए नमक उमक डाल के त बन जाए छै साम्भर त आकिर ओकर साम्भर मे ओ जे बड़ा बनाले रहे छियै ओ डाल के फेर खाय छियै त नीक लगे छै एकदम साम्भर बड़ा बन जाय छै
हमारे हा त हम भ ईजजत बनाबे अधिकतर सब च ल खा छिय
हू न सखी हमर घरे तो हमनी के जे मन करै छै ओ घरे में बनाबे लेबे छियै एक दिन हमर माय तो मसाल डोसा भी बनावे छै घरे में लेकिन वही है ढो मसाल ढोसबा त जड़ी सही नहि बनै छै छिलका जइसन बन छै छै लेकिन ओकर मसाला ई सब सब एकदम बाजारे जैसन बनय छै कभी कभी हमनी त सिंंगार ओ घरे में बनावे छिये बड़ी अच्छा लगे छै लगे छै मार्केटे के बनल रहे छै वैसन त हमनी के घर त अधिकतर सभ जे मन करै छै चाट चाउमीन पास्ता मैगी समोसा साम्भर बड़ा ईसब सब तो घरेमे बनाव लेबे छियै कभी कभी तो केको बना लेबे छियै घरे मे ई सब सब तो हमर घरे सब बनै छै
हमारे यहाँ तो देख देखू दिखाबे नहि छिय घर मे
हूँ नहिकी ऽ बड़ी नीक लगै छै सखी हमरो बड़ी दिन से ला के रख ले रहे छियै लेकिन उ बनाबेना छियै अभी मैगी पास्ता सब तऽ हमरो घरे में रहै छै ला के रख ले रहै छी शाममे कहियो कहियो मन लगै छै मन होबैत छै तऽ खा लेबै छिये नहि तऽ नहियो खाय छियै
हँ हम नीके भी तऽ शाम के कभी मोमोज कभी चो ना मंगा लेबे छिये अब तो मामा न नहि हम त बोले छिये घरमे बना तऽ खेबे नहि करै छीयै बोलै छै कि के बनायना मेहनत करू
न सखी घरेके घरे मे बना के खाना शुद्ध रहे छै पता न बाहर मे कैसन पानि यूज करै छै तऽ कैसन हाथसँ बनाबै छै मक्खी उक्खी लगे छै यही सब तो बिमारी के घर होवे छै सखी
हू
तऽ डेली शाम मे तू चाट फोकचा खाय छै कि बाहर के
हमर तो पेटे खराब रहे छै हम तो हम न खाय छीय कभी कभी हमार बहिन के मन करै छै तो कुछ कुछ ला देवे छियै आ अब तो घरीमे बनाबे रहे छियै
हँं सखी बाहर के जादे न खाय छै तो तर तर बियत खराब हो जाइ छै
हू
तोहर माय की करै छै त
उ्म
माइ की करै छै
अभी तो हमार माय बाबू जी खाना निकाल के देेबे रहै छै ओ आ हमार बाबूजी त खाय रहे छै
तब सखी आम उम खाय छै कि नहि खाय छै
न सखी हम तऽ अब आमे न खाय रहे छियै एको बार हमारे यहां त एबे नै करय छै
हू हमू तऽ म बजार न जाइ छियै आ जाएबय तब लएइ छियैबे आ जदि आम उम यहाँ त मिले छै सखी बाजार मे आम
तब तऽ लगे छै कि खत्म हो जाइ छै
न सखी हमार इलाका मे तऽ आम अभी मिले छै बाजार मे तरह तरह के आम मिले छै बड़ी नीक लगै छै खााशय मे आर अभी सस्तो बड़ी छै आम पचास रुपे किलो छै आम तऽ सौ मे कभी टु किलो तऽ दू कही सौ के अढ़ाइ किलो तऽ कहीं सौ के एक एक किलो ऐसे मिलै छै आम ह्म सच आब शाम मे जरी हवा चले छै तऽ जरी राहत मिलै छै
ह ही यहाँ पर त अभी धूपे उगल छै शाम लाग मौसम ठण्डा जाइ छै ने तऽ हवा चलय छे
हँ हँ सखी एते गर्मी पड़े छै कि आलस लगे छै नींद आ जाबै छै दुपहर मे तऽ
ह यही सब छै जिंन्दगीमे कभी कुछ काम होवे छै कभी कुछ काम पड़ै छै एसे ही दिन कट जाइ छै काम काज करते
हू
हँ
आ खाना-पिना सभ भऽ गेल छै कि नहि अभी?
नहि सखी, अभी तऽ नहि भेल छै, अभी तऽ। तऽ लेटेसँ खा रहल छियै तऽ ने, खाइके मोन करै छिकै। खेबे, थोड़ा बादमे खेबे। आ सखी, तोहर खाना-पिना भऽ गेल छै?
नहि सखी, अभी तऽ हम खाइ जाय छियै ने, तऽ अभी। हमरे यहाँ तऽ बाबूजी खा रहल छै।
तऽ तू कब खाइहऽ, खाहे सखी?
हम तऽ लेटसँ खाइ छियै ने कऽ। हम बाजारक सामान किछु-किछु खा लै छियै हम। हमर पेटे भरि जाइ छै।
ओ ठीक है सखी, करै छियै तोहराक, बादमे जरि फोन ठीक।
ठीक छै। प्रणाम
ठीक सखी।